अभी
हेलो
हेलो हाल चाल तऽ ठीक छै अहाँ अपन कहै जाउ अहाँके की हाल छै
हमरो ठीके छै आओर सभ बताउ खाना पीना भऽ गेल
हँ खाना पीना तऽ भऽ गेल अहाँके खाना पीना भऽ गेल
खाना तब अहाँके पढ़ाइ लिखाइ केना चल रहल छै
पढ़ाइ लिखाइ तऽ सब ठीके चलै छै आओरो अहाँ की की अछि खाना मे खयली हे
हम खयली हे भात दालि सब्जी भुजिया आ फेरसँ आलूके तरुआ अहाँ की खयली हे
अभी तऽ हम खाना न खयली है अब खाय थोड़ा देर मे
अहाँके की की खाना बनल हए
आस हमरा बरे चावल दाल आ करेलाक के सब्जी बनल हे हमरा ओ सब्जी तको नहि नीक लागै छै इहे लए हम अभी तक खाना नहि खायले छिय
अच्छा आओरसभ अहाँके खानामे की की पसन्द छै
हमरा तऽ खानामे वही मटर पनीरके सब्जी शाही पनीर चावल दाल इहे सब नीक लागे रहा आ अहाँके की की पसन्द छै खानामे
हमरा तऽ खानल चीजसभ ज्यादा नीक लागैत छै तरुआ जे होलक आ फेरसँ पनीरके सब्जी फेर बेसनके सब्जी जे बनैत छै ओ हमरा बड्ड पसन्द छै फेर जैसे हमरा ई बिरयानी पसन्द छै अहाँके बिरयानी कैसन लागै छै
हमरो बिरयानी बड़ नीक लगै छै
अहाँके कोन बिरियानी नीक लागै छै ज्यादा चिकेन बिरियानी कि मटन बिरियानी कि फिश बिरियानी
हमरा तऽ सभसँ अच्छा चिकेन बिरियानी लगैए अहाँकेँ कोन बिरियानी सभसँ नीक लगैए
हमरो तऽ चिकेने बिरयानी सभसँ नीक लागैत छै हम तऽ खुदेसँ घरपे बनाबैत छी चिकेन बिरयानी बड़ नीक लागैत छै हमरा बाहरके चिकेन बिरियानीसँ ज्यादा अच्छा जे हम घरपे बनाबैत छी ओ हमरा ज्यादा पसंद छै अहाँके
हमरा तऽ बनाबे ही न आबले की कहू बनाबे यति तऽ हम घरे जरूर बनती लेकिन हमरा तऽ बनाबे ही न आबले ए मजबूरन मे हमरा बाहरके खाना खायके बड़ल
अपने कहियो अण्डा पकौड़ा खयलने छी
हँ अंडा पकौड़ा तऽ हम एकबार खैले रहली जब हम उहे नओ दस साल के रहली तब लेकिन अब नहि खाइ छी अहाँ खैले छी
हँ हम खयले छी अहाँ कहियओ घरपर बना कऽ देखब ने बड़ नीक लागै छै अण्डा पकौड़ा खायमे
हमरा तऽ हमरा तऽ बनाबे ही नै आवल
हँ ई तऽ बात से अहाँ सीख लेहब फोनमे तऽ सभ चीज बताबै छै अहाँ सीख लेहब
आहाँ तऽ रेसिपी बता देती कि कैसे बने ल
हम रेसिपी अहाँके बादमे बतायब अभी हमरा नहि मोन करै छै रेसिपी बताबयके आओर सभ सुनैयौ अहाँके आओरसभ मीठा चीजमे की की पसन्द छै
मीठा चीज मे त हम कहिली तऽ हमरा सब सु नीक चॉकलेट लागेला डेरी मिल्क मिठाई और सबसे बढ़िया तऽ हमरा केक आइसक्रीम लागा अहा के केक बनावे आबे ला
हँ हम तऽ केक बनाली तऽ ब्ड नीक बनल लेकिन हमरा ऊपर जे आंटी रहैत छी ने ओ बनयनेे रहली ने तऽ एकदम मार्केट ल एखन केक लगैत रहलक बड्ड नीक खाायमे लागै रहलक की कि बजारे बाजारेके खरीदल बाटे अहाँ कहियओ केक बनय लै छी
नहि हमरा तऽ के के बनाबे न आब ल तऽ हम कैसे बनौती
ई तऽ बात अहाँ सहिए कली लेकिन सीखे ने तऽ कोनो चीज बनाबै आसान हो जाइ
ई तऽ बात अहाँ बिलकुल सही रही आओर अहाँके पढ़ाइ उखाइ सभ ठीक चलै छै
हँ हमर पढ़ाई लिखाई अभी तऽ तैा दिन से गर् घबड़ा गेल छै की कहू अभी तऽ हमर एग्जाम खतम भेलक हँ ने तऽ हम अभी तऽ इन्नक करै छी आ देखू हमर कहिया आबै छै हमर कॉलेज के तऽ इंटर्नशिप होयखे वला बात ऐ पता नहि अब कितना दिन मे होइ ओकरे इन्तजार होइ बटे एग्जाम होइ तऽ हम जायब अहाँके पढ़ाई लिखाई नीक चलै छै
हँ हमर तऽ पढ़ाइ लिखाइ सभ नीक नीक चलै छै की कहू पढ़यके मने ने करै लए
ई तऽ अहाँ सहिए कहै छियै पढ़यके तऽ तऽो मने नहि करैत छै लेकिन की कहब पढ़यके तऽ पड़त नहि पढ़ब ने तऽ दिक्कत भऽ जायत
ई तऽ बात अहाँ बिलकुल सही कली
हँ पढ़ब लिखब नौकरी कलम त भी के ने किछु होय नहि तऽ ई अभीके जमानामे नौकरी नहि भेल तऽ बड़ दिक्कतके बात छै
हुँ आओर अहाँ के मछली बनाव आ ल
हँ हमरा तऽ मछली बनाबय आबै छै अहाँके कोन मछली नीक लागै छै
हमरा ते सबस नीक कोनो मछली नहि लागल ह ता क मे क बस उहे छोटकी मछली ने तऽ बड़का मछली फराई खा लेबी मछली मे ने की कहू इतना ने काटा रहे ला कि खााय के न मन करैला बड़ा तीत लागेला
ओ तऽ अहाँ सँहिए कहलियै तऽ अहाँके कहीँ घूमय जायके प्लान नहि छै कि हम सोचले रहलीै कि अहाँके जरे वाटर पार्क जाइ छी
ई त बात बिलकुल सही कहिली
हँ तऽ अहाँके की विचार छैप जेलोट वाटर पार्क
आओर सब अहाँके समाचार सब ठीक छै ने
हँ सभ नीक छै बतावल जाउ अहाँ नहि बता कैली वाटर पार्क चलब तऽ अभिये बताय दियौ तऽ हमहूँ सोचब एकके बारेमे
हम तऽ कहिली अहाँ ज हय चर्मा वाटर पार्क हम चलै लए अथी बारीक हम जरूर चलम की क इतना ने गर्मी हो केेला इतना ने गर्मी हो केेला कि घरे त मने न लागेे त कम से कम इहे बहाना अहा के साथे हम घूम तऽ सकील ने तऽ ठण्डा जगह घूम लेती वाटर पार्क मे नहााय मे बड़ा मजा आबे ला वैसे अहाँ पहली बार वाटर पार के जायब की तब ओ गेल बड़ी
नहि हम तऽ कहियो नहि गेल छी हमरा बड्डन मोन रहै कि हम वाटर पार्क जैत पिछलो साल लेकिन हम नहि गेली एहिमे कि तऽ हमर बड्ड मोन छै सभके देखैत छी ने फोटो डालैत तऽ बडड़् देखैमे शोभै छै हमहुूँ सोचै छी कि हमहुँ जायब लेकिन केकरा साथे जइय उएह लागऽ सो कि अहाँ चलब तऽ मोनन रहत घूमब फिरब वाटरो पार्क घूम लेब एना ओ आरो जगह घूम लेब तऽहाँ के सोच के हमरा बतायब आयब कि अहाँके चलब तहिया हमनी विचार करब एकरापर
हम तऽ सोचै छियै कि क्यू ने हमनी गर्मी के छुट्टी मे चलती वाटर पार्क
हँ तऽ हमर तऽ गरमीके छुट्टी भऽ गेल छै अहाँके अभी कॉलेजके गरमीके छुट्टी नहि भेल क
नहि अभी तऽ हमर नहि भेल छै लेकिन उएह एक दू दिन बाद हमर घरमे किछ छुट्टी भऽ जाइ
हँ त तऽ ठीके छै एक दू दिन बाद अहाँ हमरा फोन करब फेर हमनी विचार करब अगर अपना अहाँ स नहि कि आओरो केहोके जाइके होत तऽ हमरा बता देब हमनी एगो टेम्पूए बुक कऽ लेहब उहे परे चलि जायब घूम फिर के चल आयब की
हँ ई तऽ अहाँ बिलकुल सही कयली ठीक बा तऽ अहाँ से बात करके बड़ नीक लागल आ हम जरूर सोच के बतायब कि हमनी कब वाटर पर घूमे चलल रहय एक साथे आ हमनी शॉपिंग भी भी चलती एक दिन
हँ से तऽ अहाँ सहिए कहैत छी हमहूँ जाइत छी आब तनिका काम धन्धा बचल जातै ने से हम पढ़ली हेँ अहाँके दू तीन दिनके बाद तऽ छुट्टी भइए जायत कॉलेजसँ तऽ अहाँ हमरा ब बता देब कि कोन दिन चलयके बाद तऽ बड्ड मजा अय ठीक छै हम रखै छी
ठीक छै के हमरा ठ है ठीक है अचानक से होय व शर्ट द है त देखाद इस कने्टरा जल्दी से ल- ा